हेलो
हेलो
ह जी नमस्कार
नमस्कार ह
हमरा लागत छै जे ई जीवन मे सबस पैघ सम्पत्तति धन नहि बल्कि सच्चा स होइ छै कियाकी स्वासथ शरीर बिना कोनो सुखद आनन्द नहि लेल जा सकैत छै
बिलकुल जब मनुष्य स्वस्थ रहत तखन ओ अपन परिवार समाज आ अपन लक्ष्य सभक प्रति बेहतर ढंगसँ जिन्दगी निभा सकत
ह सच कहले तु बहुत लोग धन कमायमे एतेक व्यस्त हो जाय जे अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देनाइ भुल जाय अच छथि
हँ मुद्दा जखन स्वास्थ्य खराब होइत अछि तखन दुनियाक सभ सुविधा बे कार लगय लागत अछि
हमरा लागैत अछि जे नियमित व्यवसाय स्वास्थ्य जीवनके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छै
बिलकुल व्यायाम शरीरके मजबूत फुर्तीला आ ऊर्जावान बनाबैत अछि
कलहि हम पार्क मे देखलहुँ जे बहुत रास लोको बहुत दौड़ आ योग करि रहल छै छलाह
बिल्कुल ई बहुत नीक आदत अछि कि किया कि दिनक शुरुआत सकारात्मक ऊर्जासँ होइत अछि
सच कहलहुँ तु संतुलित भोजन सेहो व्यवस्था रहबाक लेल बहुत जरूरी अछि
बिलकुल हँ शरीर के सही पोषक भेटलाक बिना स्वास्थ्य बना ओल नहि जा सकैत अछि
हमरा लागैत छथि जे फल हरियर सब्जी ओर पौष्टिक भोजन नहि नियमित रूपमे खायबाक चाही
बिल्कुल जतेक प्राकृतिक भोजन खायबै ओतेक शरीर स्वस्थ रहत
कहली हम पढ़लु छियै अत्यधिक जंक फूड अनेक बीमारी कारण बने छथि
बिलकुल ह एहि कारण बच्चा युवा सभके विशेष सावधानी रखबाक चाही
सच कहलू पर्याप्त नींद सेहो व्यवस्था लेल बहुत आ वश्यक अछि
दुनू के अरामक जरूरत होइत अछि
हमरा लागैत छथि जे मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो बराबर ध्यान देबक चाही
हँ तनाव चिन्ता आ नकारात्मक सोच शरीर पर सेहो बुरा प्र भाव डालत अछि
काल्ही हम एक विचार पढ़लु स्वस्थ्य ही असली धन छथि
ई बात बिलकुल सत्य अछि किया कि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवनक वास्तविक आनन्द ल‌ सकत अछि
सच कहलु तऽ नियमित दिनचरिया स्वास्तिक आधार होइत छै
बिलकुल समय पर भोजन समय पर विश्वास आ नियमित व्यायाम बहुत जरूरी अछि
हमरा विश्वास अछि जे जे लोकसभ अपन स्वास्थ्य प्रति जागरूकता बनल तऽ बहुत रास बिमारीसँ बचल जा सकैत अछि
हँ आ स्वास्थ्य समाजमे बहुत मजबूत राष्ट्रक निर्माण करैत अछि
सही कहलियै जी स्वासथिक जीवन ससे मूल्यवान सम्पत्ति आ छी जहय बिना सफलता धन असिधा आ सुविधा सब आधार लागे छथि प्रत्येक व्यक्ति के अपन शरीर आ मानसिक स्वास्थ विशेष ध्यान रखबाक स
बिलकुल स्वस््थ रहबाक लेल केवल बीमारी सङ् बच बचनाइ पर्याप्त नहि अछि बल्कि शरीर आ मन दुनू के संन्तुलित रखनाइ सेहो बहुत जरूरी अछि
बिलकुल सही कहलखिन कियाकि जे शरीर स्वस्थ हो मुद्दा मन परेशान हो तऽ जीवनक आनंद पूर्वक रूप से नहि लेल जा सकैत अछि
सच कहूँ तऽ आजुक समयमे मानसिक तनाव बहुत तेजी सङ् बढ़ि रहल अछि
हँ
ह
पढ़ाइ नौकरी व्यवसाय आ व्यक्तित्व जीवन दबाव बोत लेल मानसिक शान्ति के प्रभावित करैत छै
एहि कारण ध्यान योग आ सकारात्मक सोच सोचक महत्त्व आ आओर बढ़ि गेल अछि
बिलकुल योग केवल शरीर नहि बल्कि मन के सहत शान्त आ मजबूत बनाबैत अछि
किएकि हम देखलहुँ से बहुत रास लोक सुबह पार्कमे ध्यान करि रहल छलाह
हँ ध्यान से एकरक तऽ दौड़ैत अछि आ मान बेचेनी कम होइत अछि
सच कहूँ तऽ नियमित रूप सङ् पानी पिबनाइ सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल सही शारीरिक अधिकांश भाग पानी स बनल छथि तब पर्याप्त पानी पियाबल जरूरी छथि
हमरा लागैत अछि जे बहुत लोक एहि सामान्य बातपर ध्यान नहि दैत छथि
सही कहलियै मुदा छोटे छोटे व्यवसाय आदत सभ भविष्यमे पेघ लाभ देैत छी
कहल्हि हम एक डॉक्टरक इंटरव्यू सुनेलहुँ ओ कहैत छलाह जे वि बीमारीक इलाज सङ्ग बेसी महत्वपूर्ण बीमारीक रोकथाम होइत अछि
ई बात बहुत गहरी अछि कियाकि सावधानी सदिखन उपचार सभ बेहतर होइत अछि
सच कहू तऽ धूम्रपान आ नाशक आदत स्वास्थ्य लेल बहुत खत तरनाक अछि
बिलकुल ई धीरे धीरे शरीरक अनेक महत्वपूर्ण आंग के नुकसान पहुँचाबैत अछि
एहि कारण युवा पीढ़ी के विशेष रूप सँ जागरूक रहबाक जरूरत अछि
हँ कियाकि खराब आदत जरूरी जल्दी शुरू होइत अछि मुदा छड़ न बहुत कठिन होय अछि
काल्हि हम पढ़लहुँ जे नियमित स्वास्थ्य जाँचसँ हो बहुत जरूरी अछि
बहुत समय पर बीमारीक जानकारी भेटला जे इलाज आसान भए जाइत छै
सच कहू तऽ स्वस्थ व्यक्ति अपन लक्ष्य पर बेसी ध्यान केंन्द्रित कर सकत अछि
हमरा विश्वास छती जे जे प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ प्रति जागरूकता भऽ जाय तऽ समाज जीवत मे स्तर पर पैर कर बा सकेत अछि
बिलकुल स्वस्थ्य नाग नागरिके ई मजबूत आ् प्रगतिशील राष्ट्रक निर्माण कर करैत छथि
ह सही कहलियै रामजी
स्वासथ जीवन केवल लम्बा जीवन जीवक नहि बल्कि ऊर्जाावान अ सन्तुलन खुशहाल आ स्वातिक जीवन जीवक कला छथि जाहि लेल नियमित व्यायाम पोष्ट भोजन मानसिक शान्तिक आ अस अनुशासित दिनचर्य अत्यधिक आवश्यक छथि
बिल्कुल बिलकुल हमरा लागैत अछि जे स्वास्थ्यक महत्व बहुत लेक तब बुझाइत छथि जखन ओ कोको बीमारी सङ् संघर्ष करैत देखैत छथि
बिल्कुल साइकोलोजी स्वास्थ समय मे लोग अवसर स्वस्थ के समय बात मानि लेल छथि मुदा जखन स्वास्थ्य खराब होइत अछि तखन ओकर अश्ली मन बुझाइत छथि
सही कहलु सच कहु त शरीर हमरा जीवनक वाहनक जेका अछि आज ज ई सही स्थिति मे नहि रहत त जीवनक यात्रा कठिन भर जाायत
हँ एहि कारण शरीर नियमित देखभाल करबा प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य होबाक चाही
कहली हम देखलहुँ जे बहुत रास लोग घण्टो मोबाइल आ कम्प्यूटर सामने बैसल रहैत छथिन
ई आधुनिक जीवनशैली एक प समस्या अछि छै किएकि लगातार बैसल रहनाइ स्वास्थ्य पर निर निरकत प्रभाव डालैत अछि
बिलकुल शरीर के सक्रिय रखबाक लेल समय समय पर टहलायने आ आ हल्का व्यायाम जरूरी अछि
सच कहलहु पहिले लोक सभ अधिक शारीरिक श्रम करैत छलाह जे एहि कारण ओ अपचक्री सवस्थ रहैत छलाह
हँ मुदा आब सुविधा बढ़ला सङ्ग शारीरिक गतिविधि कम भेल गेल अछि
एहि कारण मोटापा मधुमेह हृदय रोग जेका समस्या बढ़ बढ़ि रहल छथिन
हमरा लागल अछि जे बच्चास सभके बचपनसँ स्वास्थ्य आदत सिखाओल जा जयबाक चाही
बिलकुल बचपनमे बनल आदत अक्सर पूरा जीवन सङ्ग रहैत छथिन
बिलकुल कली हम एक वि विद्यालयमे देखलहुँ जे बच्चासभके खेलकूद लेल विशेष समय देल जाइत छल छल
ई बर्ग अवश अछि कियाकि खेल शरीरके मानसिक तनु के विकास करैत छथि
सच कहूँ तऽ हँसी सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक मानल जाइत अछि।
हँ हँस लागल बाद तनाव कम होइत अछि आ मन प्रसन्न रहैत अछि
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे परिवारक सङ्ग समय बितेना सेहो मानसिक स्वास्थ्यक लेल आवश्यक अछि
आप लोग सब संग रहला से मन शांति आ खुशी बढ़ैत अ छी
बिलकुल कल्हि हम पढ़ेलहुँ जे सकारात्मक सोच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़यबामे मदद करैत अछि
ई बात सही अछि कियकि मानसिक स्थिति शरीर स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेत छथि
सच कहू तऽ जीवनमे संन्तुलन बना चलनाई बहुत जरूरी अछि
हँ काज विश्राम व्यायाम आ परिवार सफल लेल उचित समय होयबाक चाही
हमरा विश्वास अछि जे जँ लोकसभा स्वास्थ्यके प्राथमिकता देत त जीवन बेसी सुखद आ सफल बनत
बिलकुल कियाकि स्वास्थ्य व्यक्ति अधिक ऊर्जा उत्साह आ आत्मवि विश्वास स जीवन जीवित अछि।
सही कहलिये स्वास्थ्यक जीवन आधारशिला अछि आ जँ ई मजबूत रहत तर मनुष्य अपना सपना पूरा करबाक परिवारक खुशी बढ़ेबा आ समाजक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान दल सकैत अछि।
हमरा लागैत अछि, जे स्वास्थ देखभाल एक दिन काज नहि बल्कि जीवन भरि चलनिहार जिम्मेदारी अछि।
बिलकुल जे मनुष्य रोज थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देत तर भविष्यमे पैघ समस्यास सभ सङ्ग बचि सकैत अछि।
सच कहलहु तो बहुत लोक सोचैत छथि। जे आब युवा छी ते स्वास्थिक चिन्ता करबाक जरूरी नहि अछि।
मुद्दा ई सोच सही नहि अछि, कियकि आजुक आदत भविष्य शक स्वास्थ्य तय करैत अछि,
हँ,
युवा अवस्था मे खराब खान पान आ अनियमित दिनचर्या राखत तऽ बाद मे बिमारी खतरा बढ़ी जाय
आ
बिल्कुल काली हम एक डॉक्टर लेख पढ़लहुँ जे कहैत छला जे स्वास्थ